हेलो
कहियो अनीश बाबू की हाल छै
ठीके छै अपन बताउ
चैल रहल छै
चैल रहल छै की चैल रहल छै जीवन में
कष्टताइ छै लेकिन कट रहल छै अपन बारे नै कहियौ
सब केँ तऽ सै हाल छै कहलहु मधुबनी जे चलतौ कहियो श्यामा माई मंदिर घुमे ले दरभंगा के।
दरभंगाके श्यामा माइ मंदिर तऽ एक बेर गेल छलहु यौ कैंपस गेलहु।
गेल रहौ आहा हम तऽ एखन तक नहि गेल।
कैंपस से घुमिक आयब गेलहु यान के अन्दर नहि गेलहु एल एन एम यू जे छैय ने
हँ हँ
ओकर कैम्पस मे गेलहुँं। लेकिन ओकर कैम्पसके बाहरे घूम के आबि गेलो। आहांके अन्दर नहि गेलहु बाहरेसे फोटो तोटो घिचा लेलहु और आब गेलो।
बनाबू जे
हँ जेबो करबै तऽ एखन कनि
मिल क चा
हँ चलैत छी कहियौ छुट्टी भेटतै ने
हँ कियाकि गाँवमे आब छियहे कते दिन अपना सब।
हँ सेहो बात सहिए छैय।
ह जे अइ सब मजा लऽ लेब गाँंवके। देखै छीयै शहरके लोग सब तड़पै य
हँ सेहो बात सहिये छैय।
जे गाँव घूमब अपना सब तड़पै छी शहर घूमय ल बताउ।
वही तऽ हम सैह सोच रहल छी जे बाहर निकलू जर आर गाँव बाहरके आदमी सोचै छैय जे गाँंव के हवा पानी खाय इधर उधर करै चलू जे दिन छी अपन मजा मस्त ती क लिअ नहि ओ अथीके कारण गेल रहौँ यानि कॉलेजके काजसँ गेल रहौँ पढ़ाइ लिखाइके अथीके कारण
कथी रहय जे?
बुझलियऽ ओ कनि सिस्टर जे छलै ने ओकर अथी भऽ गेल छलै। क्रॉस लागि गेल छलै एगो मे जेकि ओ देने रहे अब्सेंट लगा देने रहे ओ देने रहे एग्जाम त पर भी अब्सेंट लगा देलकै ओकरा। वएह के कारणो ने गेल छ कहे हमहुँ चलै छी हमरे भेजने रहे ओ नहि गेल रहै। आओर एगो सहिल जी छथि हुनको काज से गेल रहौं। दुनू गोटाके काज स। काज कहाँ भेले यौ एखन तक लटकले छैय कहै छैय भए जेते ई ओ फला डीगाना कहि के जाइ बेच दै छैय तैयो नहि काज होइ छैय।
हँ बड दिक्कत घुमाबै छियौ दौड़ाबैत रहै छैय। दौड़ाबैत रहै छैय ई सब।
हँ तऽ सात आठ दस गो के अथी मे रूम मे बैसले रहै छैय ओकरा मानि लिय घूसो जे देबै तऽ कही टपटि देलक इधर उधर कऽ देलक तऽ अपने सनके मुँह होऽ जायत तैय दुआरे ओकरा हम किछ कहबो नै करे छै। खाली कहे छियै जे एना एना बात छै सब ठीक क दियौ पांच दिन सात दिन गेल एना भऽ गेलै ओना भऽ गेलै हँ हँ हो जाएगा सात दिन में हो जाएगा ई होगा ओ होगा
बड़ा दिक्कत वला बात भऽ छैयौ नीको बात कहबै तऽ ओकरा सब केँ खराबे लागैत रहत
ओ ओ सब केँ टेटिया रहे छै। ओ सब अहाँकेँ ओकरा घूसो देबे ने अगर लेबर केँ मोन हयत दस गो केँ सामनो मे लऽ लेत आ नै लेब केँ मोन होयत न तऽ अकेलो में नै लेत
हँ बड़ दिक्कत करे रहै छै देखियौ आब कते दिनमे भऽ जायत काज कऽ लऽ के
ओ तऽ आब कहया एटेंडेंस सिट लऽ कऽ आउ ओकर बाद फेर कहया एटेंडेंस मेमो लाउ ओकर बाद कहैय ई लऽ कऽ आउ एडमिट कार्ड में गलती हयत ओइ में गलती हत दस दिन तऽ घुरेबे केलक है तीन दिन चारि दिन हम गेलों हैं लेकिन श्यामा माय मंदिर नै घुम फेनो एकटा बड़का दुख यऽ
हँ हमहुँ देखै छलौ रील्स तऽ ओइमे आइब गेल तऽ सोचलौ देखै छियै बात कऽ कऽ जे घूमब फिरब
हँ घूम वला तऽ छै मैया केँ दर्शनो भऽ जायत फेमसो छथिन मैया
हँ
सोचै छियै जैब चलल जाय कहियो प्लानिंग जायबो करब तऽ ट्रेन स ट्रेन स नै जायब जायब तऽ बइक स जायब या तऽ बस स जायब किया कि अहाँकेँ हम सब जे गेल रहौं तऽ काज से गेल रहूँ तऽ ट्रेन कनि लेट पहुँचेलक तऽ श्यामा माइ मंन्दिर घुमियो नै पेलों अहाँ केँ ट्रेन लेट भऽ जेतै ताहि दुआरे धाँय धाँय काज करबेलों बाहरे स गोर लगलौ और विदा भऽ गेलौ जे ट्रेन छुट जायत
हँ बड दिक्कत रहे छै छुट गेल तऽ फेर दोसर ट्रेनो में नै मिलेत रहै छै जल्दी
ओ दरभंगा से ओकरा सीधे साढ़े नओ बजे राइत में छै अहाँकेँ इंटरसिटी जे आबे यऽ से छै
आ परेशानी तऽ रहैत छै तऽ बाइक स ठीक रहत हँ अपन बाइक रहत जखन मोन तख तखन घुमू फिरू नीक स
लेकिन लेकिन ई छै ने जे गाड़ी से जेबै तऽ अपना पास लाइसेंसो नै छै अहाँकेँ गाड़ी केँ तऽ पेपरो य हमर गाड़ी केँ तऽ पेपरो न य हम अपन गाड़ी लग जबै झनझट भऽ जेत से
अरे कते आदमी केँ पास गाड़ी छै कहबै केकरो और लऽ कऽ चलब साथ में ग्रुप बना कऽ खन दस आदमी स आ नै तऽ बसे केँ सुविधा ठीक रहत तहन फेर
हँ बस लेकिन बस हँ बसे स ठीक लेकिन बस की करत पता यै अहाँकेँ दिल्ली मोड़ लऽ जैत ओ दिल्ली मोड़ से फेर अहाँ पड़ तऽ अहाँकेँ बीस तीस रुपआ ओते से लऽजायत तऽ बुझियो तऽअसी सौ रुपियाअप्रॉक्स खर्चा अहाँ केँ जैते जैत ती और सौ रुपआ आइबति और ओ तऽ खेबे पीबै से अलग ओते के अहाँ पेट्रोल डला लेब तऽ अपन मोन से जैब अपन मोन से आएब आराम से जैब आराम से आएब
हँ देखियौ हँ जेना दर्शनो केला बहुते दिन भऽ गेलै सभके
अरे हम तऽ हमहुँ नय गेने छी वही तऽ बड़का दिक्कत ये
हँ ओहे न जा जा कऽ मतलब गेल तऽ छी दरभंगा लेकिन कऽ नय पाबै छी
दरभंगा से तऽ कै बेर घुमलौं गुजरलौं मुजफ्फरपुर गेलौं अहाँके फेर एग्जाम दै लए दू दिन गेलौं हें मुजफ्फरपुर ओकर बाद फेर अहाँके एतऽ उंम्म दे अथी सिमरिया गेलौं अपन गाड़ी सँ तैयो नय हो पैल अपन चारि चक्का सँ गेल रहौं सोचलियै जे ड्राइवर के कहै छियै चलत कनि एक्स्ट्रा पाइ लऽ लेत लेकिन फेर कहलकै जे हाइवे से हाइवे निकलब तऽ ठीक रहत नै तऽ अन्दर जायब तऽ बहुत टाइम लागि जैत अहाँके के एना ओना हमरा एरी टेरी देखेब लागल हम कहलियै सरकार अहाँ चलू घरे चलू बादेमे अहाँके देखल जेतै
हँ हँ ठीक केलौं नय तऽ फेर ओहो झूठो के कहिते ताना दिते
अगर एक्स्ट्रा पाय लैते कहिते अहीं दुआरे लेट भऽ गेल अहीं दुआरे ई भऽ गेल फेर ओ भऽ गेल आ तहि दुआरे हम कहलियै सरकार छोड़ दियौ। अहाँ चलू ओतऽ गाड़ियो
तऽ बाबू के तबियत खराब भऽ गेलैये।
ओ संघर्ष बाबू के की होय छैन्ह की नय होय छैन्ह से संघर्षो बाबू संघर्षे बाबूटा बुझै छथिन हुनकर बाहर केओ नय बुझै छनि।
हँ आइ कहै छलेय जे तबियत तबियत खराब भऽ गेल छै ओकर बोखार तोखार लागल छै।
हम तऽ पूछो ताछ नय करै छियै ओते झूठ किये कहू। हम तऽ विकास सँ तऽ के कहानी बतेनहे रहु
हँ हँ हॅं ओ तऽ पताये
जे बीस रुपया ले अहाँके अहीं से मांगैय छलेय हमरा कहै छलेय जे अहीं सँ लेब हम यानि की अनिश सँ लेब हम अथी तोरा अहाँ से नय जनै छी अहींसँ जनब यानि कि अहाँके नाम लऽ लऽ कऽ हम कहलियै भाय देखियौ अहाँ ओ पाइ देत या हम पाइ दे देब पाइ हमहीं ओ हमरा सँ लऽ कऽ ओ देत या हम अहाँके डायरेक्ट देब तऽ कहलकै हँ तऽ फेर कहलियै जे अहाँ छोड़ि दियौ दोस्ती के नाम पर भाय बीस रुपैया नय छोड़ि सकैय छियै अहाँ तऽ कहै छै नहि यार तू अ अहाँ से नय लेब हम से अनिश सँ लेबै हम अनिश से बुझबै पैसा हम अनिश सँ लेबै केनाहितो लेबै हम अनीश सँ लेबै हम कहलियै सरकार अहाँके की कहू बीस रुपया लिय अहाँ अहँ नय लेब ओकरा सँ ओकरा नय कहबै की बुझलियै एहन एहन आदमी सब छै अपन काज बनै छै ओकरा से कै बेर बीस रुपया पचास रु पया दऽ के बिसरि जाय छियै हम आओर ओ छै जे बिस रुपया ले अहाँ के एते खीच खीच करय लगलै हम कहलियै सरकार हम तऽ ओकरा सँ देखै छियै माने मतलब हमरा ओते माने मतलब नय आ देखबो करत रस्ता सँ टोकलक तऽ हँ टोकलौं नय टोकलक नय टोकलौं हमर सीधी सी उसूल ये
हँ से एरी टेरी तऽ देखैत रहैत देखै छियै गाड़ियो तारीयो नय निकालैत रहैये हर जगह अपन देखाबैत रहैये
ओकरा पप्पा कहैत हेतै जे ई गाड़ी लऽ जो तैयो नय लऽ जेतै जखन अपना सब से नय बात हेतै तऽ
हँ-हँ-हँ ओ ते सुनने रहियौ कपिलेश्वर जयबाक हेतै कहने जे रहैन।
एखने कनी देर पहिले देख लियै के अथी गाड़ी लऽ के निकलले ये अथी नाास्ता करे लऽ बस तीन गो लड़ का सब की बुझलियै? और अपना सब संगे जे कहबै जे इमरजेंसियो रहतय ने तऽ कहबे जे संघर्ष कनि निकालि ले गाड़ी एना कऽ ले ओना कऽ ले तऽ ओ नहि निकालतै कतबो नाक रगड़ि के अहाँ मरि जाउ ने ओतऽ इमरजेन्सी हो या इमरजेन्सी अहाँके गाड़ी नहि निकलत।
किछ बहाना बना लेत तेले नहि अहि ते गाड़िये खराब अय।
अरे एक बेेर साहिलके मोबाइल चोरी भऽ गेल। की बुझलिही साहिलके मोबाइल चोरी भेलय। अरे दू तीन महीना भऽ गेलय तीन महीना चारि महीना। ठंढ़ीएके मौसम रहय यहाँ के फरवरीेये फरवरी मार्च टाइम रहय अहाँके ओकरा जेबी सब गिर पड़लै। मस्ती मस्तीमे ओ एगो लेबर छलै ओ लके चलि गेल आब ओकरा पीछा करैत करैत ओ लड़का तीन हो गेलै ब बाँस के पूरा फांका छलय आओर मियााँ के टोल बुझबे करै छियै। ओकरा फोन हमरा करय फोन करे जे भाय आबू। हमरा गाड़ीमे एक रति पेट्रोल नहि हम कमल चा से उधारी पेट्रोल लेलहुँ। गाड़ीमे हावो ने देखलियै हवा कनि कम छलै पहिलेसँ। तऽ हम कहेय हवा कम छैय कोनो बात नहि एगो लड़का के बैसा लेलों जे सपोर्ट मे त रहत लड़का पाच गोटा छओ गोटा रहब आगा केओ भेटत तऽ आओर बै गेलहुं निकललहुँ क बखरी भीपर गेलहुं ताबत गाड़ी पूरा चक्का पम्हर सुमहर हम कहलियै आब करू तऽ करू कि देखेलहुँ। त बड़काटके काँटी भेसल ओकरारे तीको गेल। साठि रुपआके अहाँके पेट्रोलसे अलग बुझयौ चारि साढ़े चारि सए के पेट्रोल यानि कि लॉस भऽ गेल हमर आओर ओकरा कहलियै जे साहिल एतै तऽ हम ओकरासँ पेट्रोल के पाइ दिया देबौ। चलै तू जखन चल ओकरा जरूरत छैय ओ तऽ जेकि साहिल ओकरा लए जान जीव आर नहि रहै छैय तैयो ओकरा नहि ई छैय ओ छैय फलाना छैय ठिकाना छैय ई ओ। कहि कहि का अपन अथी कऽ देलकै।
घुमा देलक बात के नहि?
हँ बात घुमा देलकै अपन।
हँ पढ़ ई छैय यौ ईसभ अपन काम बनत ने ताहिके बाद दोस सरके यादो नहि क
ओहि दिन रातिमे देखबे केलीयै अहाँ।
हँ ओ तऽ देखलियै दू दू बजे तक बताउ केकरो
फोन ओकरा रातिमे काज चलियौ फोन पर फोन कऽ रहल छैय फोन पर फोन कऽ रहल छिय फोन दू बेर तीन बेर लगलै फेर स्विच ऑफ भए गेलै हँ। सुविच ऑफ क देलकै। अपने मोने आब जखन अहाँके काज नहि आयत काज टाइममे काजे नहि आयत तेहन दोस्त रईखके की फायदा त दुआरे देख छियै हमा टोक तो बेसी हम टोकबो नहि करै छियै आराम से गेलहुॅ टोकलक तऽ टोकलहुं हमरा पहिले की छलै। जे गेलहुँ तऽ टोक देलहु ओकरा जेकी की हाल चाल केना या की। या किछ कहिके का अपन टोक देलू सामने मे आब हम से नहि करै टोकला तऽ टोकला नहि टोकाला त नहि टोकला हमरा ओ मतलब नहि। कियकि हमरा पता य के कखन काज देत और केना काज देत।
हँ ठीके करैत छी इएह करबाक चाही आब जे जेहन रहतै ओकरा साथ ओहने करबै ने आब अहाँ मदद करै छियै अहाँके मददते नहि करब केयौ
कालो बेर मे की कहलहु कालू बेर मे हम एक कॉलपर ठड़ा भऽ जाइत छै किया कतहु रौदोमे कहैत छै एक बजे दू बजे राति दिनमे चलै लए तऽ ओकास निकलि जाइ छै कीया किया कि भाय हमरा एनी टाइम अथी के ने रहैया साथ मे रहैया कियाकी एक हमरा फोन मेसेज केलिये बस हमरा एग्जाम देल